हेलो।
ह। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो
हेलो
हां राधे राधे हेलो
हेलो
हँ आवाज सुनाई दै ये बहिन?
हँ अभी अभी आयल हें आवाज। तखन से नहि आबैत रहऽ आर की हाल?
अच्छा किए सब ठीक छै। आओर अहाँ कहियौ?
नहि होय हाएत ताहि दुआरे नहि आबय रहै आवाज।
आब अबैया ने?
हँ आब आबैए।
आओर की हाल चाल?
ठीक छै अपन कहू?
सब ठीक छै, खाना सब भऽ गेल?
हँ खाना तऽ साँझमे जल्दिए भए जाइएा हमर। साढ़े स साढ़े सात बजे तक खाना खा क निश्चिन्त। हँ ओकर बाद नहि खाइ छी।
वाह ई तऽ बहुत बढ़िआँ काज करैत छी अहाँ। ओ तऽ बहुत बढ़िया टाइम छै ने ई अगर सबके पार लागे तऽ ई बढ़िया टाइम छै।
ह नहि हम साढ़े सात किच्छो खाना मतलब हल्का फुल्का राति के खाना बहुत हल्का खाय छीयै हम।
अच्छा हँ से सही छैय।
ह्म्म
आओर ओ टाइमिंग भी एकदम अहाँके सही अइछ, एना हमरा सबसँ तऽ नहि पार लगतै।
नहि हमर एखन बहुत तबियत खराब भए गेल रहय थइराइड कोलेस्ट ट्रोल बीपी सुगर सब चीज बढ़ल रऽहे।
जा
र से देखेलौं तऽ कहलक रातिक खाना अवाइड कऽरय ला।
हाँ तऽ ई अचानकसँ बढ़ि गेल?
गाँव मे रहि गेलहु ने साल भरि हम गाँवमें बैसल बैसल एक जगह पर शेड्यूल कर तऽ खाना पीना के भी पपा के सेवामे तऽ हम
हू हू
तऽ पप्पा बीमार रहथिन तऽ पहिले पप्पाके देखना रहै।
हां हां से तऽ छलै बहुत हाँ हां। ओहि समय मे काज के समय मे तऽ नहि पता चलै छै।
ह्म्म
तऽ घर ओतऽ कम्प्लीट भऽ गेल रहै?
हँ घर कम्प्लीट
अच्छा चलू कमसँ कम ओ देख लेलथि ने जे अहाँ कम्प्लीट भ
हं मतलब एहन संजोग रहलै कि पेंटिंग जै दिन खतम भेलै ओकर दोसर दिन पप्पा के डेथ भेलै की।
अच्छा पूजा नै भ सकल रहए?
नै नै पूजा भा गेलै, सभ चीज का लेने रहियै मतलब की भेलै ने ढलाई जेना भेलै, ढलाई ब करबाक पत्थर लगबेलियै आओर ओकर बाद घुसि गेलियै घरमे। बांकी काममे हं। घरमे रहिते काम किए त पप्पाके तबियत ठीक नै रहनि त सोचलियै की काज कराक जे घुसब त फेर पप्पा रै देख नै सकथिन। त अधे काममे घुसि गेलौं घरमे।
हं आ ओइ काज मे त टाइमो लैगितै जादा। फिनिशिंग होइमे।
हं।
हेलो। हुं नै से त बढ़िया केने रहिअ। हँ ओ बेसी लगै छै। टाइम त महीन काम भेलै त ओहिमे त टाइम जादा लगै छै।
हूँ।
हू ह
त पप्पो अपन दू महीना रहला घरमे। दू महिनामे काजो भेलै, दू महिना पप्पो रहला घरमे।
हं- हं की करबै, अहाँ आओर हमर हाथके त बात नै छै जे आदमी नै अखन खाना नै बनलैया, वैह ने कहलौं हम। हमरा सं त नै छै पॉसिबल नै त मतलब उ जे टाइम अहाँ कहलियै न उ टाइम बढ़ियां रहै छै। ओतेक बजे खा लेल सब चीज सही रहै छै। ऐ मे बात छै हमरा त बाहर भी हं घर ही लेट सं लौटलौं तब की। की करबै, तैं हमरा सबस त पॉसिबल नै छै। लेकिन ओ टाइमिंग बहुत बढ़ियां रहै छै, आब कनी अपन हेल्थो पर अहूं ध्यान दिअ, ठीक छै। आब उमर बीत गेल त अपन
कै रहल छी, आब काजे की ऐ घरमे बैसल रहै छी हं। आब काजो त किछु नै या ने, घरमे बैसल रहै छीअ
ह वैह न बहुत सु सुना लगैत हैत।
हुनकर, हुनकर कमरा त जाइके मोन नै करै छै।
सही बात छै। तखन हं सही बात छै न। हुं-हुं, तखन काव्य गोष्ठीमे नै जाइ छियै।
कवि गोष्ठी सबमे, बीचमें हमर पता ने पप्पा के गेलाके बाद ने मूड बहुत सिंक भै गेल रहै, कतौ किछ करैके मने नो करा। आब धीरे-धीरे सावन सं शुरू हेतै।
हं की करब, कनी अपनके बिजी भी राख परत न, आब त जे होअ के छलै से भ गेलै।
हं मेन की छै की? हं मेन की छै कि इहो नै रहै रहथिन बच्चो स हमर चलि गेल रहै बाहर तऽ पप्पे अनमना रहथिन तऽ पप्पा गेला के बाद हम बिल्कुल असकर भए गेलहुं।
तऽ एखन बौआ सब बाहरे यऽ बेटा बेटी
हँ
ओ सभ बाहरे यऽ
हँ
तखन अस
बेटा रेडियोलॉजी करैए न्यूजसँ से असगर छी हां
अच्छा आ बेटी के पूरा नहि भेलै हैं एखन
बेटी तो भी एलेवेन्थे मे गेलेै या ओ नाइन्थे में ओकरा देय देनै रहिये वनस्थली में
अच्छा से तऽ बहुत बढ़िआँ केने रहियै भऽ गेल एडमिशन वैह बहुत छै कि नै
हां ओहि में एडमिशन होना बहुत बड़ा बात
बहुत हँ वैह ने कहलहुँ जे खैर ओ अपने बहुत इंटेलीजेंट तऽ आहाँके तऽ दुनू बच्चा
आशीर्वाद दियौ
हँ अरे हमर आशीर्वाद हमेशा नहि तेज आओर साथे संस्कारी भी बहुत अइ
ओ ह
हँ तै ना बच्चा आओर ओहन बच्चा सबके आदमी के पहिले बेर भेंट होइ छै ने तहन पता चलि जाइ छै
हूं सब भगवती के कृपा
ह आओर अपना मैथिल सबमे संस्कारके तऽ कमी नहि छै
हँ सही बात
सबसे बड़ा संस्कार घरे से ने मिलै छै माय बाप से नहि मिलै छै पहिला
पहिले तऽ माइए बाप तखन ने समाज
उएह ने कहलहुँ तऽ जब अहाँ खुद अपने हूं मै बाप अपने नीक छियै तऽ बाल बच्चा ओ नीक आब एहने कोनो कोनो के भऽ जाय छै जे माय बाप बहुत नीक रहे छै आ बाल बच्चा ऊं संजोग होइ छै नहि तऽ खैर कोई केओ भी रहै छै ओ नहि चाहै छै हमर बच्चा खराब हुए लेकिन जे बच्चा घरमे देखै छै वएह ने सीखै छै
सही बात छै
बाहर जाइ छै ओ तऽ बाहर कनि देरीके टाइम दै छै ज्यादा टाइम तऽ घरमे ही बितबै छै अहाँ सब तऽ के मानि लिअ दुनू गोटाके बहुत बढ़िआँ संस्कार यऽ त मिलनसार छियै सबचीज बहुत बढ़िआँ छै
हू
ह तऽ आब अईसँ बढ़िकऽ की चाही दुनू बाल बच्चा अपन पढ़ि लिख कऽ अपन अपन जगह पकड़ि लिअ बस भऽ गेलै।
हँ बस अब इएह अन्तिम इक्छा अभी वएह छै। बाल बच्चा बैन गेल तऽ सोचियौ
सबसँ बड़का धन। सब सँ बड़का धन भेलै न।
सही।
तऽ अपने फेर सैन रैब कऽ नै अबै छैथ।
ओ आबै छथिन की भेले ने, अभी रीशु के छुट्टी रहे तऽ हम कनि बाहर जेब। पुर वगैरह गेल रहीये, पलक क ले क
तऽ ओहिमे की भेलै कि हुनका रहय पड़लनि राँचीमे। राँचीमे कम वर्किंग करय पड़ैत छै तऽ आब जते छूटल एरिया छै ने ओ से तै दुआरे संडे नै छथिन आय ओना रहै छथिन संडेक मेन छै कि भागलपुर पूर्णिया सब निकला पड़े छै ने तऽ संडे रहथिन तऽ फेर सोमवार सबर किन कोना हेतै।
नै हेतै ह - ह।
तैं जो बिहार वाला वर्किंग रहल ने तऽ ओ निकलये पड़े छैन हुनका संडे के
हू
आ इधर झारखण्ड के रहल तब
उ तऽ लोकल रहल तऽ चल ठीक छै भाय अपन
ह।
पूरा लेलैथे हु हु।
कनि असगरे रहै सँ कनि मनि भऽ जाइ छै, आब कखनो क लागऽ लगैत छै, जे नै भाय केओ गोटा घरमे रहऽक चाही।
बहुत लागै छै कि खास क रैत मे जे एकदम असगर दिनभर त कियो ने कियो आबै छेथिन या मैन लिअ फोने मे बात भेलै या किछ तरह के टाइम पास होइ छै।
हाँ - हाँ - हाँ।
लेकिन साँझ स तऽ लागैत छै एकदम घर सुनसान एकदम किओ कतौ नै
हाँ सही न आ मैन लिय किछ खाइयो के मोन भेल बाल बच्चा रहे छै के्यो रहे छै घर में तऽ कनि लोक
ह।
ई केलक जे ह चलू बना लै छी, खाइयो के मोन होइ छै।
हू - हू।
नीचा मे तऽ फेर किराया तऽ लागल ये न
हाँ नीचा ऊपर दुनू में लागल छै।
अच्छा बीच वला अहाँ रखने छी।
ह।
हू - हू।
किरायेदार सबके तऽ देखियौ आइ काइल ककरो से अथि सोषल नै होइ छै बेसी लोग अपने मे रहल सब
हँ हं की करबै। अच्छा कयल की जा सकैत छै।
हँ।
आ ओतौ वला मे लागल हयत ओ जे फ्लैट
हँ ओतौ लाग, हँ ओतौ लागल छै।
हुं। हँ बढ़ियां छै। आऐं, हँ। कत्तऽ कत्तऽ रहबै हें। आब तऽ मानि लिअ बीच मे कहियो कताल गाॅंमो जाय पड़त। बेटी ले लेने छियै।
हँ ओ फ्लैट बेटी ले लेने छियै।
तब बहुत बढियां।
पहिलेसँ अपन सोचि समझि कऽ कि बादमे दुनूमे प्यार बनल रहै, प्रॉपर्टी के वजह से ही बेसी टकराव भाय बहिन मे।
हँ हँ। आर सही ने मानि लिअ ओहो एतय जन्म लेलकैये तऽ ओकरो ओकरो तऽ एते किछु रहक चाही।
हँ ओकरो‌ त चाही। कनी छोटे छै, जे एकर बराबरी मे तऽ नहि छै लेकिन ठीक छै किछो तऽ छै ने।
हं।
फेर ओकर भाग्यमे हेतै तऽ आर भए जेतै।
आब ओकर जतय हेतै ओतय हेतै ओ तऽ ओकर अपन छै। की अहाँ तरफसँ भी तऽ ओकरा एतऽ रहऽके मिलतै ने भाइ। ओ तऽ वन बी एच के रहे की टू बी एच के?
टू टू वी एच के।
टू बी एच के छलै ने।
हँ हँ।
ह ओतऽ सब चीज ठीक रहै कनी खाली बालकनी जे रहै ने ओ छोट रहै बा की तऽ और सब चीज ठीक रहै।
हँ।
बाकी तऽ सब ठीक रहै सोसाइटी
हँ, सोसाायटी बहुत बढ़ियां छै, पूरा मॉडर्न सोसाायटी छै।
तब
ओतऽ स्विमिंग पूल सब सब